हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार
सब ठीक छैय ने?
हँं सब ठीक छैय, आहाँ बताउ की हालचाल?
हँ हूं सब ठीक छैय। आइ हम प्लास्टिक प्रदूषण विषय पर चर्चा करय चाहैत छी। कियाकि ई समस्या धीरे धीरे पर्यावरण आ मानव जीवन दुनू के लेल गम्भीर खतरा बनल जा रहल अछि।
जी बिल्कुल सही कलियै प्लास्टिकक अत्यधिक उपयोग ओ ओकर अनुचित निपटान पृथ्वीक सन्तुलनके प्रभावित करऽ रहल अछि।
सच कहू तो आइ लगभग प्रत्येक स्थान पर प्लासस्टिकक उपयोग देखबाक लेल भेटैत छैय चाहे बाजार हो घर हो अथवा सार्वजनिक स्थान।
हँ मुदा सुविधाक नामपर बड़ल ई उपयोग अब एक प पर्यावरणीय संकट बनि गेल अछि।
हमरा लगैत छैय जे प्लास्टिक सबसे पैघ समस्या ई छैय जे ई बहुत जल्दी नष्ट नही होयत छैय।
बिल्कुल बहुत रास प्लास्टिक सामग्रीक के पूर्ण रूपसँ विघटित होइमे सैकड़ो वर्ष लगि सकैत छैय।
काल्हि हम एक रिपोर्ट पढ़लहुँ जाहिमे कहल गेल छल जे समुद्र मे लाखो टन प्लास्टिक कचरा पहुँचि रहल अछि।
सही कहिले समुद्री जीव जन्तु सब एहि प्रदूषण से बहुत प्रभावित भए रहल छथि।
सच कहू तो बहुत रास पशु पक्षी प्लास्टिक के भोजन बुझी के खा लेत छैय। जहि स हुनकर जीवन संकट में पड़ जायत छैय।
हँ ई स्थिति वास्तव मे बहुत चिन्ताजनक छैय।
हमरा लगैत छैय जे प्लास्टिक प्रदूषणक प्रभाव केवल प्रकृति नहि बल्कि मानव स्वास्थ्य पर सेहो पड़ैत छैय।
बिलकुल सूक्ष्म प्लास्टिक कन जल भोजन ओ बातावरणक माध्यम से मानव शरीर मे प्रवेश करि रहल अछि।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जो एहि गतिसँ प्लास्टिकक उपयोग बढ़ैत रहल छैय भविष्य्यक स्थिति आओ गम्भीर भ सकैत छैय।
हँ बिल्कुल सही बात। एहि कारण प्लास्टिक उपयोग कम करनाइ समयक माँग बनि गेल अछि।
सच कहू तो बहुत रास लो सुविधा लेल एक बेर उपयोग होय वाला प्लास्टिक वस्तु प्रयोग करते छथि
ह मुदा एहि आदत मे परिवर्तन आननाइ बहुत आवश्यक छै
हमरा लगैत छै जे कपड़ाके बैग धातुक बोतल अपनो उपयोग होय योग्य वस्तु अपना अपन नीक विकल्प होएत
बिलकुल छोट छोट परिवर्तनसँ एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कयल जा सकैत छै
काल्हि हम एक विचार पढ़लेहु प्रकृति प्लास्टिक नी बनबैत छै मनुष्य बनबैत छै तऽ समाधान सेहो मनुष्य के खोजबाक अछि
ई बहुत सार्थक विचार छै समस्या मानव निर्मित छै जे समाधान सेहो मानव प्रयास से सम्भव छै
सच कहू तऽ स्कुल कॉलेज आ समाजमे पर्यावरण जागरूकता पढ़बैके आवश्यकता छै
हँ विशेष रूप से नई पीढ़ी के शुरूसँ पर्यावरण संरक्षणक महत्व बुझाओल जयबाक चाही
हमरा विश्वास छियै जे जों व्यक्ति अपना स्तर पर जिम्मेदारी निभाबैत अछि प्लास्टिक प्रदूषण बहुत हद तक कम कयल जा सकै छैे
बिलकुल जी पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य छै
सही कहलियै प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या सङ्ग निपटबाक लेल जागरूकता जिम्मेदारी आ सामूहक प्रयासक आवश्यकता अछि ताकि आने वाले पीढ़ी के स्वच्छ आर सुरक्षित पर्यावरण भेटी सके
बिलकुल जी प्लास्टिक प्रदूषण समस्या दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहल अछि ओ एकर प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र मे देखल जा सकैत छै
हँ काल्हि हम बजार गेल छलहुँ आ देखलू जे बहुत रास लोक आजो प्लास्टिकक थैला उपयोग करि रहल छथिन
सही कहलियै बहुत लोक सब एहि समस्याक गंभीरता के बुझि न पाबि रहल छथि
सच कहू तऽ पहिने लोक सब कपड़ाक झोला बांसक टोकरी आ अन्य प्राकृतिक वस्तु उपयोग करैत छला
बिलकुल ओ वस्तु पर्यावरण अनुकूल छल ओ प्रकृति के कोनो हानि नहि पहुँचाबैत छथि
हमरा लगैत छै जे आधुनिक सुविधाक कारण लोक सब धीरे धीरे पारम्परिक विकल्प सङ्ग सङ्ग दूर भेल गेल छथि
हँ मुदा आ फेर से टिकाउ ओ पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाय पर जोर देल जा रहल अछि
काल्हि हम एक समाचार पढ़लहु जाहि मे कहल गेल छल जे कतेको शहर में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाओल गेल अछि
ई बहुत सकारात्मक कदम छै एहन प्रयाससँ प्रदूषण कम करबाक दिशामे सहायता भेटैत छै
सच कहू तऽ सड़क नदी आ पोखरि काट प्लास्टिक कचरा देखी के बहुत दुःख हो छै
सही बात कहली ई कचरा केवल सुन्दरता खराब नहि करैत छै बल्कि पर्यावरणीय संन्तुलन सेहो बिगड़ाबैत छै
हमरा लगैत छै जे कचरा प्रबंधन व्यवस्था के आओर मजबूत बनाओनाइ आवश्यक छै
बिलकुल जो कचरा सही ढंग से अलग ओ पुनःचक्रित कयल जाय तो समस्या बहुत हद तक कम भय सकैत छै
कल्ही हम देख लहु जे कतेको स्वयंसेवी संस्था सफाइ अभियान चला रहल छल
ई बहुत प्रशंसनीय प्रेस छै समामाजक भागीदारी बिना कोनो पेेघ परवर्तन सम्भव नहि होइ छै
सच कहू तो बच्चा सब के बचपन से पर्यावरणक महत्व सिखेना आवश्यक की
हँ कियाकि नई पीढ़ी जागरूक होइ तखन भविष्यमे स्थिति बेहतर भऽ सकैत छै
हमरा लगे छै जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन दैनिक जीवन मे प्लास्टिक उपयोग कम करबाक प्रयास करबाक चाही
सही कहले छोट छोट बदलव जकरा अपन बोतल झोला आओर डिब्बा उपयोग करनाइ बहुत उपयोगी सिद्ध भए सकैत छै
कालिह हम एक विचार पढ़ लू जाहे धरती पर हम रहैत छी ओकर सुरक्षा हमर साझा जिम्मेदारी छी
ई विचार वास्तवमे प्रत्येक नागरिक लेल प्रेरणादायक सन्देश दैत छै
सच कहू तो प्रकृति हमरा बहुत कुछु देैत छै आ ओकर संरक्षण करनाय हमर नैतिक कर्तव्य अछि
बिलकुल पर्यावरण स्वस्थ जीवनक आधार होइत छै
हमरा विश्वास छै जे जागरूकता शिक्षा आ सामूहिक प्रयास संग प्लास्टिक प्रदूषण पर नियत्रण पओल जा सकैत छै
सही कहले जो हमसब आज जिम्मेदारी से काज करब तो आने वाली पीढ़ी के स्वच्छ सुन्दर ओ सुरक्षित पृथ्वी सौँप सकब
जी जी प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या पर जतेक चर्चा कयल जाय ओतेक कम लगैत छै किया की ई समस्या आब वैश्विक स्तर पर चिन्ता बनि गेल छै
बिलकुल जी वैज्ञानिक सब लगातार चेतावनी दैत छथि जे जो प्लास्टिकक उपयोग ओ कचरा प्रबन्धन पर नियन्त्रण नहि कयल जाय तो भविष्य मे स्थिति आऔर गम्भीर भय सकैत छै
सोच कहू तो कल्हि हम नदीक कात गेल छलहुँ जते बहुत रास प्लास्टिकक बोतल आ थैला फेकल देखलहुँ
हँ ई दृश्य बहुत सामान्य होय गेल अछि मुदा वास्तविक मे ई पर्यावरण लेल बहुत हानिकारक छै
हमरा लगैत छै जे नदी आ पोखरीक प्रदूषणक एक पैघ कारण प्लास्टिक कचरा सेहो छै
सही कहलहूँ ई कचरा जलक गुणवत्ता खराब करैत छै ओ जलचर जीव सबक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालैत छै
काल्हि हम एक लेख पढ़लहुँ जाहि मे कहल गेल छल जे समुद्र में प्लास टिकक मात्रा लगातार बढ़ैत जा रहल अछि
बिलकुल समुद्र कछुआ मछली ओ अन्य जीव प्लास्टिकक कारण बहुत कठिनाइ झेली रहल छथिन
सच कहू ते जखन पशु पक्षी प्लास्टिक निगली लेत छथि तखन बहुत बेर हुनकर मृत्यु सेहो भय जाय छै
हँ ओ ई स्थिति मानवक लापरवाहिक परिणाम छै
हमरा लगैत छै जे बहुत लोग सुविधा कारण प्लास्टिकक उपयोग तय करैत छथिन मुदा ओकर सही निपटान नहि करैत छथि
सहि बात जिम्मेदारी केवल उपयोग करबाक नहि बल्कि सही ढंग से फेकबाक सेहो होइत अछि
कल्हि हम देखलहु जे कतेको विद्यालय मे पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल छल।
ई बहुत नीक पहल छैय। शिक्षा माध्यमसँ जागरूकता बढ़ेबाक सभसँ प्रभावी उपाय मानल जाइत छैय।
सच कहु तो जो प्रत्येक परिवार अपन बच्चा सबके पर्यावरण संरचना के शिक्षा देत तै बहुत पैघ बदलाव आ सकैत छैय।
बिलकुल परिवर्तनक शुरुआत सदिखन घर से होइत छैय।
हमरा लागैत छै जे पुनःचक्रण अर्थात रिसाइकिलिंग महत्व सेहो लोकसभके बुझावल जयबाक चाही।
हँ कियाकि बहुत रास प्लास्टिक सामग्री पुनः उपयोग योग्य होइत छैय। जाहिसँ कचरा कम कयल जा सकैत छैय।
कल्हि हम एक विचार पढलहु धरती हमर आवश्यकता पूरा कै सकैत छैय। मुदा हमार लालच नहि।
ई विचार वास्तवमे पर्यावरणक संरक्षणक मूल सन्देश दैत छैय।
सच कहूं तो प्रकृतिसँ संन्तुलित सम्बन्ध बना के रखनाइ मानव सभ्यताक दीर्घकालिक अस्तित्व लेल आवश्यक छैय।
बिलकुल पर्यावरणक रक्षा करनाइ केवल आजुक नहि बल्कि भविष्यक पीढ़ीक सुरक्षा सेहो दैत छैय।
हमरा विश्वास छैय जे सरकार समाज विद्यालय आ सामानिक नागरिक सब मिलीके ई समस्या पर नियंत्रण पाबि सकैत छैय।
हँ सामूहिक प्रयास से असम्भव लग्निहत चुनौती सबहक समाधान सेहो सम्भव होइ जाइत छैय।
सही कहलियए। प्लास्टिक प्रदूषणक विरोध संघर्ष केवल पर्यावरण बचेबाक प्रयास नहि बल्कि मानव जीवन प्रगति आ भविष्य्यक सुरक्षा लेल आवश्यक अभियान छैय।
जी बिलकुल प्लास्टिक प्रदूषण विषयपर जतेक जागरूकता फैलत ओतेक लोकसभ अपन जिम्मेदारीके बेहतर ढंगसँ बुझि सकत।